हेलो जी नमस् जी नमस्कार अहाँ की करै छी।
हँ हम अहाँ से बात करै छी आ बिस्तर पर बैठल छी और बते न अहाँ के हाल चाल सब नीक छै।
जी हमर हाल चाल तऽ सब।
आओर बत न हँ हमरो हाल चाल। सभ परिवारमे सभ नीक छै आओर बतबै छी ने अहाँके माता पिता भाइ बहिन सभलोग नीक छै ने।
जी हमरो माता पिता भाय बहन सबो। अच।
आ। आओर बताबै छी अहाँके अहाँके। खाना भऽ गेलै। हँ हमरो। खाना भऽ गेलै हम खैले छी आज खानामे दालि खैले छी भात। खयले छियै आलू मटरके पनीरके तरकारी खयले छियै फेर खयले छियै सलाद खयले सियै छियै सलादमे रहल छै खीरा रहल छै गाजर रहल छै चुकन्दर रहल छै। नम्बू आ हरी मिर्च इहे सब रहल छै फेर चटनी खैले छियै चटनीमे कच्चा आम हरी मिर्च निम्बू आ पुदेना आ सेधा नमकके चटनी बड़ा नीक लगै छै ई खाना। कहहारीमे हमरा बड़ा नीक लागै छै ई खाना बड़ा स्वादिष्ट लागै छै दिल खुश हो हो जाइ छै खाके आओर बताबै छी ने अहाँके खानामे कथी कथिी खैले छी आज।
जूता खए ले छी भात खए ले छी। रोटी खय ले छी, आम खएले छी, सीख खाय ले छी। अ्ी!
ओ अहाँके तऽ बड़ा! अजीब गरीब आज खाना खैले छी शाकाहारियो खैले छी आ ओहिमे मिलााक मसाहारियो खैले छी आओर बतबै छी ने अहाँके खाना मे शाकाहारी खाना मे सबसँ नीक खाना कोन लागै छै।
हमरा तरकारी मे त सबसे नीक लागे छै गोभी के खीर। चौरी निक लागे छै।
अच्छा मने मने मने! पाँच घंटा बाद माँसाहारी खैले छी।
न न न नह अभी खाना पीना खाउ कि हम बस ।
ओ उपर से उहो उपर सऽ उहो! चक लेेले छी न! आ कोनो बात नै छै। आओर बता आओर! आओर बताबै छी ने! अहाँ य कथि बोलै छीयै कारीमे!
हम बोले छी शाकाहारी मे, तऽ गोभी के खीर हमरा बड़ा पसन्द छै, बड़ा नीक हइ छै।
खीर अहाँके बनाय आ जाइ छै, कैसे बनै छै, गोभीके खीर तऽ पहली बार सुनै छी, गोभीके खीर?
हमरा बनाब ओत नीक सऽ तऽ न होय छै।
ओ अहाँके नानी बनैले छी!
जी जी। हँ नानी बना द अ
ग ह ह गोभियक! के उबालबो करै छथि।
न नह ओतना नहि, ओ बाजै छै ओकरा क कहै छी, कि घी मे! बढ़िया स भूज लेबे छी, आ ओकरा बाद जैसे खीर बनै छै, तैसेऽ तनी दूध के जरा के, आ ओहिमे गोभी या डाल के! खीर बनै छै, ओहिमे तनी जादा समय लागे छै, आ जादा समय तक मतलब की! भोज- भात के ओ निकाल देबे छै जैसे खीर निकले छै बड़ा नीक लागे छै देखे खुआ लागे छै।
छै। खोआ लेख लागै छै आओर ब। अहाँके आलू के खीर कभी खै लै छियै कि न? ह हम ह हम पता बा बच! बचपन में रहल छी ने! तऽ आलू के का करे छै, उसीन लेवे छै। उबाल लेबै छ ओकरा बादमे ओकरा छीलके आ दूधके औट। अच्छे से आ आलूएके ओहिमे मिलाके आ अच्छे से दूध आलू मिक्स करके ओहिमे औंटके आ ओहिमे ड्राइ फ्रूट्समे डालै छै काजू डालै छै पिस्ता डालै छै किशमिश उशमिश मखाना उखाना डालकेऽ। आ सॉफ डालके अच्छे से ओकराके बढ़िआँसँ उबाल पक पका लै छै आलूआ दूधके खीरके ओकरा बादमे इतना नीक लागै छै मने खोआ लेखा ओहो लागै छै अल्लहुआ खाए लै छी अल्लहुआ दूध।
जी खैले छीय बड़ा नीक लगै छै।
अथ हइ प्रजाति हइ अल्हुआ ओकरा। स्वीट पोटैटो इंग्लिशमे को। कहल जाइ छै तऽ ओ उहे ओकरे प्रजाति अल्हुआ अइ ओहि लेखा अल्हुआएे लेखऽ लागै छै आलू। के खीर बड़ा नीक लागै छै।
हम तऽ हमर नानी सब जस दिन पबनी करे छी का करे छै कि आ अलुआ न होक छै ओकरा मतलब बढ़िया से उसीन के दूध मे का करे छै बढ़िया से मिला उला के। आ केल उला डाल उलके खाइ छै। तऽ हम तऽ ओ खयले छी।
चल हँ हँ ओ बहुत। बहुत मतलब कम लोग बनाबे छै बहुत। ओत ने हँ। ओर बतबै छै ने अहाँके ओरीक के मौसम आज कैसन छै नीक छै ने।
जी मौसम सब नीक छै बड़ा सुन्दर छै गर्मी तऽ छै तब की कर सकैत छीय हम।
ई तऽ बात छै लेकिन सबलोगके परिस्थिति हिसाब। से ढ ढल जाइके छी काहेकि गर्मीके दिनमे तऽ हमनिए ने खराब कियै छिय मौसमके अथी। चाल ढाल रहन सन हमनिे नेा हम के जरिये न। खराब भेल छै। कचरा फैलावे छै गाछ गाछ। कटै छै कही ने कहीं हम नियोग। ओहि मे योगदान छै तऽ हमन के ओ ले स के ते चाही मौसम के प्रचंड प्रकोप के स के तऽ क्षमता होय के चाही। आओर बताबै छियै ने हँ। ई बात नहि छै हमनीके अगर सुधर जाइ छै तऽ धीरे धीरे एक एक एक आदमी सुधरै छै अभी चाहबै अहाँके कि दुनिआ सुधर जाइ तऽ नहि होइ छै एक एक आदमी सुधरै छै पहिले तब ही दुनिआ सुधर छै। आ पहिले ओ पहिले तालाब खुनै छै ने तऽ ओहिमे बून्द बूद पहिले पानि अबै छै तबी तलााब भरै छै ओइसेहिए एक एक आदमी जब सुधरै छै तबी सारा आदमी सुधरै छै धीरे धीरे ओकराके देख- देख। के सुधरै छै आओर बताबै छी ने अहाँके ओड़ एक दू दिन पहिले बारिश उरिश आँधी उँधी आबै छै कि नहि बिजली उजली करकै छै। हँ हमरा ओ। त दो तीन चार दिन पहले आवे छै बड़ा आंधी बड़ा तेज आंधी आवे छै। आइ रहल छै बड़ा। मतलब बिजली कड़कइ रहल छै इहे सब बड़ा मने बड़ा बरखा भेल रहै हम तऽ डेरा गेली आ। अहाँके बता दू कि हमरा ओ एनाहियो तऽ चालीस पचास गोले पेड़ गिर गेल रहल छै आ हम आओरो बहुत हमरो। नुकसान भेल छै आ हमरो एगो मोट आम। के डाली टूट के ओहिमें बहुत फलो लागल रहल छै। फलवा सब नुकसान हो गेल छै आ भाग मनाउ कि पेड़वा ना गिरल न तऽ कहियो न फड़ैत दोबारा पेड़वा नष्ट हो जाइत ओर बताबै छियै ने अहाँके फुलवारीमे कथी कथी पेड़ पौधा लगेले छियै फूल उल।। लेले छी कि न।
न उतना तऽ फूल के न लगाबे छै लेकिन जे जरूरी के पौधा छै उ सब लगा लेबे छै जैसे नींबू लगा लेवे छै आम लगा लेवे छै पान के पत्ता लगावे छै एलोवेरा लगाबे छै। अमरूद के कइ कइ गो। पेड़ लगेेले छी केला के पेड़ दु चार गो लगे अछी तुलसी के पेड़ लगेेले अछी और ओकरा बाद आंवला के पेड़ दु दु गो लगेेले अछी। तऽ ई सब काम लगाइबे करै छी। तऽ बड़ा निक लगाई छी।
ओ अहाँ के जरूरी जरूरी पेड़ पौधा लगेले छी ने।
जी हम जरूरत जरूरत तानु फेर। बधा लागेली।
हँ ऐसे तऽ हँ ऐसे तऽ सारा पेड़ पौधा। फल ऊलके जरूरते वाला रहै छै। अ लेकिन- लेकिन।। अहाँ के बड़ा दिमाग लगााके पेड़ पौधा लगैले छी एलोवेरा के पेड़ पौधा अहाँ के सच में लगैले छी का।
जी लगले छै लेकिन अभी छोटे छै अभी बड़ न भेल छै धीरे धीरे बड़ होइ छै।
ओ धीरे -धीरे बड़ई छै। हँ हँ एलोवेरा त एलोवेरा। धीरे धीरे बरई छै लेकिन एक बार अपना गुट बना ले छै न। तऽ बहुत खजर बजर हो जाइ छै। बने छैक पी कार छै पाँच गो डालार गो ह ह ई बात छै। ओकरा के अगर। तोड़ तड़ करै छै। छिय न। के तऽ ओ जल्दी। जल्दी नहि विकसित होइत छै बढ़ल। रुक जाय छै ओकर आ लेकिन अगर बढ़ई देबे। छै ओ जड़ अपन बान्ह लेबे छै। त हाली हालिय ओमे से आउ। एलोवेरा के थाला निकले लागे छै छोटा -छोटा। बड़ा नीक लागै छै देखहोमे छोटकी छोटकी अलबेरुआके पेरवा जमै छै ने तऽ बड़ा नीक लागलै देखैमे ओकराके।
हमरा अप अपने बड़ा नीक लागै छै।
ओकर गुणो बहुत गुणगार होइ छै अलवेराके पेड़। अ हँ। ओ शरीर के लिए ओकरा के मुह में लगा सकै छै। ओकर जूसो पी सकैत छै। शरीरमे एन्टी ऑक्सीडेन्ट बनाबै छै जाहिसँ हानिकारक बैक्टीरियाके मारै छै बड़ा मने। गुण गुण मने गुणवला होइ छै ओ। आओर बताब हँ ह एक। एकबार पियै छियै बड़ा फायदेमन्द होइ छै ओ एगो गिलास बनाबै छै पानि पतमे रहै छै ने आ हरियाणा में। पहिले रहै रहियै ई। तऽ एक गिलास पचास। रुपैआमे दै रहै तऽ हमरा तबियत खराब होइ रहै छै। टाइफाइड होगइ छै। दू तीन दिन पियै छियै ने आ दवा उवा खाइ छैियै तऽ ठीक हो गेलइ छै।
तऽ अहाँके तऽ सब नीके छै वैस।
हरियाणीने में नई गुरुवाओ छै। न -न हरियाणासँ गुड़गाँव नहियो तऽ दिल्लीसँ हरियाणा पड़ैत छै अढ़ाइ दू सए किलोमीटर।
हँ तऽ हम तऽ सुनै छिय कि हैय। आम गूगुलत।
अभियो सर्च करै छै कि हरियाणे मे गुड़गा देखबै छै। न आहाँ के ई अब गलत बात छै गूगल बताबे छैय गलत आहा के हम गुड़गांव रहल छी बहुत दिन अहाँ के बता दु की हरियाणा से गुड़गांव तीन सौ साढ़े तीन सौ किलोमीटर छैय। दूर छै। पता नहि लागै छै -। छै ह गुड़गाव हरियाणे मे छै पता नहि न न हमरो पी पिताजी रहै छथिन तऽ उऊहे कहै रह छथिन ओ ड्राइवर छथिन ने तऽ इ सारा घुमले छथिन तऽ हुनकरा पता छै चाप। पप्पा चप्पा घुम लै छथिन बाहरके तऽ उह कहै रहै छथिन।
हँ गुड़गाव कहाँ जेत। तऽ जो हरियाणा राज्य मे ही स्थित छै स्थित छै गुड़गांव हरियाणा मे चलू नीक छै तऽ।
हँ होतै स्थित होतै मने हरियाणा सब दूर छै। हरियाणा छोटा हँ। हरियाणा छोटा मोटा। अर रे थोड़ी ने छै